हू
हेलो
हँ हेलो
हाँ प्रणाम सखी
हेलो किसी बोल न की हाल चाल छै कहां और आवाज आवाज
हँ आब त आबे छै ओ आ बोल ना
हू
का करै छी
कुछ नहि छै सब बैठल छियै
ह
न
साम के नास्ता सब भौ गैल छे
नय छै अभी शाम के नास्ता नै भए गेल छै आराम से सोभा देती है
ओ
अभी तो शामे भेल छै अभी तो कोई नहि छै सब दुकान गेल छै दुकान से आबे छै तभी तो नाश्ता पानी भेल छै
उहे
आ एक तऽ
हँ अभी तो टाइम भी न होवे रहे छै न
हू
ह
हच
ब
कुछ दिन बाद तऽ पन्द्रह अगस्त आबे छै ने सखी
हू आबे त छियै
तो तो लोक के घर के तरफ ई सब होवे छै कि न
हँ हमार घर के तरफ तो होबे छै काहे कि हमार घर के तरफ भी सरकारी दफ्तर छै तो लोगन त झंडा फेहरावे छै
हू ह हमार घर तऽ प त एगो कोचिंग छै तऽ वहां ते होबे करे छै
हूं अच्छा पन्द्रह अगस्त मे भी औ औ बहुत सारा है सो
खेल कूद के प्रतियोगिता ता होबे छै लोगन छोट छोट बच्चन सब भाग लेबे छै
हुँ हमआर स्कूल स्कूल हम जो पहले स्कूल मे जैल रेहय छीयै न तो उ ओ स्कूल मे तो बड्डी खेल होवे छै जूत्ता रेस होवे छै त चॉक चॉकलेट रेस होवै छै आ जलेबी रेस होेवै छै बड धीर होेबे छै आ हम हमर बहिन दुनू मिलके तो सब मे भाग लेवे रहे छै फेर डांस होवे रहै छै उ पूरा दिन तऽ
पूरा दिन तऽ स्कूल मे कुछ नै कुछ त होबे रहे छै की सभ मिलके जेना गना भी गाबे रहै छियै
हँ
जना गना तऽ हमार देश के राष्ट्रगान छै तो उ तो होबे करै छै उ तो तिरंगा झंडा हमार देश के शान छै
हूँ
मिठाई भी तऽ बटबे करे छै
हमार स्कूल मे तऽ पहिले जे स्कूल मे जाय रहे छिये न तऽ ओकरा मे बडे रहे छे जलेबी बिस्कुट सिंघाड़ा मिक्चर ई सब आ आब जे स्कूल मे जाय रहे छियै ओहो मे तऽ खैली एक हक प्लेट भैर भैर के तो खाली जलेबी रहे छै
हूँ हूँ हूँ खाली जलेबी दे दे रहै छियै न
आ ओ स्कूल मे तो बड़ी नीमन से प्लेट मे बढ़िया सँ कर के जलेबी रहे छै बिस्कुट रहे छै सिंघाड़ा रहे छै छै मिक्चर रहे छै
अच्छा
आइ स्कूल मे तऽ भर भर प्लेट खाली जलेबी रहे छै
जलेबी त हमार देश के राष्ट्रिये मिठाइ छिये न तऽ वही ह यही खातिर लोग दे दै छियै
हूँ ओ ई हमर घर के पास एगो मुखिया रहै छै तऽ उ फर्स्ट बार मे जीते रहे छै तऽ ओकर एक एक महिना बाद तो पन्द्रह अगस्त रहै छै तऽ ओ पूरा माह हल्ला मे एकदम गरम गरम आधा आधा किलो सब के जलेबी बाँटे रहे छै
हू
हू
गरम गरम जलेबी बा
कि जालेबी हम हम हमलोग हमार यहाँ तो जलेबी नहि बटै बटै छै खाली इहे सब बुनिया बटै छै पंन्द्रह अगस्त मे छोट छोट बच्चा लोगन हाथ मे झण्डा ले के जाइ छै है न बड़ी नीक लगै छियै
बुंदिया तो कभी ना सुनल रहे छियै सखी की पन्द्रह अगस्त मे बुंदिया बटे छै
हू नहि छै हमर इलाका में तो बुतरू लोगन के यही सब देत रहे छिये
यहां तऽ सब कोइ ट्यूशन स्कूल सब में जलेबी बटे रहे छै बूंदिया तो पहली बार सुनल रहे छियै कि बूंदिया बटै छ पन्द्रह अगस्त के
हाॅ
सब इलाका मे अपन अपन तरीके से पन्द्रह अगस्त मनावे छियै
हँ
कोइ शान्ति से मनाबै छै कोइ बच्चा लोकगके साथ मनाबै छै
हं
को खेल प्रतियोगिता करके मनाबै छै
हं हमार स्कुलमे तऽ प्रोग्राम भी होे रहे छै पंन्द्रह अगस्त
इस बार स्कूलमे ह प्रतियोगिता मे भाग लेबे छियै कि नहि
ना सखी ई बररतो ना
ह हँ ह छै
इह बारी तऽ खाली ईही हर साल नहि होइ छै ई बार तऽ होबे नहि करै छी खाली झंडा फरे छै आर नहि कुछो होे छै
ह्म अच्छा तऽ नेता उता लोग आ के भाषण उसन देैत छै कि नहि
नहि ई सब तऽ न हुए छै खाली स्कूल के टीचर लोग असर लोग भाषण देबै छै ओ भाषण सुन सुन के तऽ कान खराब हो जाबे छै
अच्छा नहि नीक नीक बात बोलै छै बात
आाज
सून के समझ के चाही
बड़ी देरी एककी एक एक टीचर तऽ लगै छै कि आधा आधा घंटा भाषण देवे छै खड़ा हो कै आ दस टीचर छै
अच्छा इ त बात सहिये छै धूप मे बच्चन लोगन के परेशानी भए जाइ छै
आ धूप मे खड़ा कर देवे छै ओकर बाद अपने सब तो छाँव मे रहै छै आ बच्चा लोग के धूप मे खड़ा कर देवे छै
अच्छा हुँ नहि तो बच्चल लोगन के भी बैठेके नीक व्यवस्था करैके चाही न
पैसा के डर हमरा तर ना यहा तो खाली सब टीचर लोक बैठ जाबे छै ओकर बाद बच्चा लोग के तऽ धूप मे उबि बैठे के जगह भी न देबे छै जो पेरेंट्स जाबे छै जेक बि जेकर माइ बाबु रहै उ सब कुर्सी देबे छै आ बाकी बड़ा बड़ा लोक को मिले छै आ बच्चा लोक के तऽ बे सर बैठा देबै छै दर्री बिछा के
हूँ
लेकिन अब तो हमार स्कूल तो सुधर गेल छै सबके हमार स्कूल मे सब के कुर्सी फेर टेंट गड़ावे छै एक दिन पहिले
अच्छा
बड्डी धूप रहै छै न तो बच्चा लोक के तबियत भी खराब न हो जाबे छै
हूँ
ठीक छै सखी बादमे करब हम कुछ काम याद आ गई ठीक छै प्रणाम
नीक रहै छियै हँ हँ नीक छै नीक छै नीक रहै छियै